हेलो
हेलो आवाज आबि रहल अछि
हँ आबि रहल छै
बाजू की हाल चाल
ठीक छै आंहाँ अपन बताउ
हमरो सबके ठीके छै हमरे आवाज हमरे बेर बेर सुनाब द रहल अछि
हँ ओ भऽ जाइ छै कखनो काल क हमरो पहिले भऽ जाइ छेला शुरू शुरूमे जे करै छलियै तऽ
आओर सब की सब भऽ रहल छै
कुछ नै एखन ओहिना बैठल रहौ मड़बा पर
ह ह ओ हा छोटी से छोटियो कहकै मैसेज के- -ने छललियै तो उ कहलकै कि हम नै करबै अब गप सप भैया करथिन उनके स बात बात करू जा क कहलियै ठीक छै ओ त हमरो बना रहल छै एखन?
हँ
ह, मुर्गा बना रहल अछि माथा खेने रहैय भरि दिन काम धन्धा रहै छै नहिेये कुछो, भैया एम्हर आ भैया उम्हर आ, ई कर उ कर। जते बनात ने ओते आदमी के पेड़ के राखि देै छै।
उ बा
बच्चा कतऽ छै ओ बच्चा? थोरे छै
अहाँ सब लेल तऽ हमसभ अखन बच्चाए छियै।
भैर जिंन्दगी बच्चे थोड़े रहते
ह की भेल लड़ाई भऽ गेल की आयल लागल छी
नै लड़ाई नै भेलै
नै ओहो हमरा कोनो, एन सब कहलक, लागल हमरा कि लड़ाइ भए गेल छै, कहलकै।
नै एहन कोनो बात नै छै।
हँ, ओ कहे छलिये हमरा राईत मे के हमर फोन के कथी। खुले नै छै, प्रवेसी की कि लॉक फसा देने छै ई, नहि खुलतै। त एकरा जाइन उ जाध माइर देबे, हम एना क देबे ओना?
खुद के गलती। रहते है, नै अथी हेतै तऽ लोकके नाम लगेतै पहिले तऽ उएह, चलबै छलै फोन ओकरे पता हेतै की लॉक लगेने रहै एप लॉकमे। हम तऽ छुबो नहि केलियै, जखन से लेलियै फोन। हमरा कोनो जरूरते नै य एप लॉग लगबै के। जे लगेने रहे पहिले, उएह वालला लॉक रहे। याद नै छै तऽ हम कथी करिय अपन जानो।
ओ कथी मे लॉक किया लागल छै ओकरा।
ओकरा? एप लॉक के पासवर्ड ओकरा नै छै मालूम।
त वेह लगेने छेलै, ओकरे मालूम नै छै।
हँ, आब अपन करतै। आब, रिसेट मारतै तबे ठीक हेतै। त नै तऽ।
रिसेट मारतै तऽ, सबटा फोटो तोटो सबटा डिलीटे भऽ जेतै।
उएह हम ओकरा कहलियै जे बैकअप लऽ ले गूगलमे, सबसँ पहिले फोटो। गाना हम दैए देबौ तोहर जते गाना छौ हमरा मोबाइलमे छौहे की रहलै कॉन्टैक्टके बात तऽ कन्टैक्टके जीमेलमे सिंक कऽ देलियै। ओहो! आइबे जे -तै बाकी रहलै ऐप के बात तऽ ऐप तऽ, दुबारा से डाउनलोड भऽ जेतै।
हँ औ सब तऽ डोरा भै जा छै।
ओकर दिमागमे छै भुस्सा कोचल तऽ हम कथी करियै?
एना कति नऽ बाज!
जे करो, हमरा कोन मतलब यऽ अपन जानो। खुदके गलती छै, अपन जे करू।
की कहबै। देख लियै कनी, धियापुता सब छै, ओतेक नहि बुझै छै।
काम की छै, से बताो? का कऽ देे बन्द, हमर नेट चलै छै, चल। किछु नहि सुन, कुछो नहि सुना कऽ छो, चल।
और चाची कऽ तबियत, सब तबियत पानी केहन रहे छै?
ठीके छै चलि रहल छै बस
डॉक्टर सब कथी कहलखिन ठीक भ जे मतलब कते टाइम लगते ठीक होबमे
डॉक्टर कथी कहतै दवाइ तवाइ देने छै खेते नहि दबाइ तऽ ठीक कतऽसँ हेतै खाना खाइमे अथि लागत
की करबै तबियत तबियत खराब रहे छै तऽ खेनाइ उनाई घोटाइत रहै छै
हम तऽ परेशान आबि गेल छीियै आदमी सबसँ
भईया आओ जा रहल छथिन परसू हमरा तऽ मने नहि लागत हुनका बिना दू महीना से छलखिन ये दू महिीना मे दू बेर लड़ाइ भऽ गेल हुनकास सऽ हमरा
एतेक दिनसँ ठीक छलैय फिर ला अन्तिम मे दू दिन लड़ाइ भऽ गेलै एक दिन कथी लए कान मऽ हम लगेने छलियै य मम्मी कथू कहे झलखिन हैं सुनलियै ने आ ओ कतहु बाजै छै हमर हमर गजियन ने बन बेसी तु अपने लगेने रहे छिही तखेन ओकरे पे दऽ देलकै हमरा एक दूता पर खींच कऽ तऽ हमहूँ खिसिया गेलियै एना ओना बाजय लागलै हमरा
की करतीए हमरो ऐब गेल खीस
द आ एक दिन आओर कथी लए भेल छलै कि किया नऽ गेलए
हमरो मन कहते है कखनो काल के भागि जाय घर सऽ
नहि ई सबके ओते नहि सोचल करू सब सब गोटा कऽ घर मे हो छै
ई लड़की जहिया से एलिय ह तऽ दिमागे खेने रहे छै भरि दिन
यो भाइजी कायले तऽ अल ऐछ उऽ
परेशान भऽ गेलहुँ हम काल्हिेसँ एकरासँ
एको चौबीस छब्बीस पच्चीस घं्टा भेल हेतै ओकरा एना
हमरा लगे हम पाप कऽ देलीै एक महीना एकर मोबाइल लऽ कऽ मोबाइल कि लेलए ई जादे अथी देखा रहल छै
अरे नहि भऽ जाइ छै ओ कनि दिनमे एक दू दिनमे ठीक भऽ जेतै नऽ तऽ ओ ओहो ठीक भऽ जेतै कनि सकल छै ओहो छाँड़ी हमरो पता अछि
हमरा खुद दिमाग खराब यऽ काईल हटा देलियै अपन जी मेल आइ डी एकरा मोबाइलसँ अपना मऽ लॉगिन करै छियै भैए नहि रहल छै आब अड़तालीस घं्टााक के अथी देलकैए दोसर जीमेल पर कोड आयल रहै आब की हेतै अड़तालीस घं्टामे पते नहि चलि रहल छै मेन अथि रहै जीमेल सब कालेज तालेज मे और बहुत जगह देने रहियै ओ जीमेल आब नहि एलै तऽ ओहो एगो दिक्कते छै
जएह दिक्कत भऽ जाइ छै एहिसभमे आ गाम घरमे ईसभके ने कनि बेसी दिक्कत भऽ जाइ छै एक तऽ ओतऽ नेट कऽ बड दिक्कत रहत अहाँ सबके आ हमर घर मे त बुझियौ कि इ कोनो कोन जंगल में पहुंच गेल छियै कि अतय, नहि नेट के, नहि नेट चलत नहि कॉल लागत ककरो ने नीक जेकां बात हयत। आ मोबाइलो खराब तराब हैत त अहां देख देखै ले नहि जा सकै छी जा जेबो करबै त बासोपट्टी जाउ, मनमे जा मनमोहनो मे ओते नहि रहै छै
वैह दिक्कत कत छै हम स्वयं चारि पांच बार बनि जाय त एगो फाइव जी फंक्शन दू तीन हजारमे ल लेत जे दिक्कत नहि होइत ओतै देखै छियै केना की होइ छै
ओ कह रहल अछि कि ओकरा, हुनका कहु कि निचा आके बात करे हुं हुनका सुनबाक अछि कि कथि गप करैत छी कथि नै अहां
कथी सुनतै ओकरा पता नहि छै ओ पहिलौ त बात केने छै झुठे के नौटंकी छै ओकरा एगो हमर ओ हमर दिमाग खेतै तै दुआरे जनमे लेने छै हमर दिमाग खाइ ले
अहुं सबमे एक बार घमाासार युद्ध हयत तखैन अहुं सब शान्त भ जायब। फेर सब मेसेज भेलैये, एक त हमरा और के एतै, हमरा एहिठाम देखाबै छै, हमहु एमहर, एमहर त परसु भेल छलैये बड्ड पानि भेल छलैये मौसम कनि नीक कऽ देने छै, लेकिन बारिस नै भेल छलै, काल्हियो बारिस नहि भेल छलैये आइयो नहि भेलैये। कनि देखियौ नऽ जाउ नऽ निचा कहे छै कि एक तऽ हमरे ऐप सऽ बात करे छै उ आ हमरे ऐठनी दिखाबै छै। ओकरा त ओहो आबै ह ने
पागल भ गेलैये, ओकरा दिमाग भूसा भरि गेलैये अरे उत्तर।
और सभ
और सभ ठीक छै ओकर तबियत टा नै ठीक छै कथि ले एते चिड़चिड़ा रहल छी देखियौ हम ओकरा समझाबै छै
ओकर दिमाग हिल गेलैये। दिमाग के नस कनि गलत जगह।
हूँ हूँ सभ त अलगे अलगे गप करै छथिन, और गाम घर घर दिस बारिस तारिस पड़ल छै कि नहि।
हा, पड़लैये दिनमे पाइन पानि भेलैये हलका फुलका दिनमे, एखनो टिपटिपा रहल छै हलका फुलका, कोनो मोजर नहि छै पानि के।
त एतौ कनी गर्मी लागै छै, बाहर निकलि जाउ। कनी भीड़ भाड़ वला जगह पर चलि जाउ तखन त गर्मी लाग। लागबे करत ने, घर मे त तखनो नीक। लागे छै कखैन, कनी दिन पहिने त बड हरान के जने छल कि कह टप टप पसीना होइत रहै छै। नीक भऽ गेल छल। सोचने छलहुँ कि भई छोटियो आबि जाय तऽ। आयब अहाँ सभसँ भेट करे लेल भहिया स्गे आ ई छोड़ा जा रहल छै परसो।
अच्छा कहै छले उन्नैसो के जा सकै छी।
हँ हमरो गर छलै तखन फेर कह फेर कहलकै कऽ जेबै पहिलु जेबै त नहि कह हॉस्टल मे। रूम मे अथी शिफ्ट करे के छै ओकरा तो क्लास। स्टार्ट भऽ पास शुरू भऽ जेतै तऽ तखन दिक्कत भऽ जेतै।
ओ।
आ तऽ कनि दिन पहिले जा कऽ सेटअप तेटप कऽ लेतै। अनेक बातै कतय रूम भेटल छै ककरा संघे सेहो सभ नहि पता छै ताहि दुआरे चल्दी जा रहल।
एते रूम कल चेज होइ छै ओकर
एकरा सभके की जाने गेलै कथी छै कथी पहिला साल मे छले तखन कोनो और रूम छले तखन तीन टा लड़का सभ संगे रहे छै आ फेर दोसर सालमे गेलै तऽ फेर दोसर हॉस्टल कऽ देलकै। आ फेर रहै छलै दूटा लड़का एक रूम मे आ आब छै कि आब जेकरा बेसी नम्बर हेतै ह ओ रहतै। अ ओकरा अकेले भेटतै अकेले रहतै रूम मे एकरा जाने गेल लिए ककरो आ जकरा कनि कम रहते की की की छै की ने की जान क से हॉस्टल के सिस्टम चेज देने छै
ह।
आब सभ गोटा सभ दूएटा डोहेटा रहतै फेर से आब हमरा से कहै छै कि ककरा संघे रहू हम एकरा संघगे रहू ओकरा संघगे रहु सभटा एहने छै